हेलो
हमे ऐं यौ
हुँ कतऽ छियै
घर मे छिय - हँ मानस की बजैय छियै
कहियौ ने की सब होइ हइ
ठीक हइ अपन कहियौ की हाल चाल हइ
हाँ हमरो नीक छै छाना पीना भऽ गेल
हँ अभी चावल बनयली हऽ बनी अब खायब
ओ चावल खेलियै
हँ भात भात
अच्छा भात की सब खेलीय
भात बनलै आ फेर दालि चावल सबजी आलू परवलके सबजी पापड़ तिलौरी अचार ए बरै खालीय
की किस सब अहाँके अबैय या बनब
आँ
खाना पीनामे की की बनबै छीय अहाँ
खाना पीनामे सभकिछु बना लै छियै चावल दालि भात सबजी मछली मुर्गा इएहसभ बना लै छियै
मटनो बनबै छियै माउँस
हाँ मउँसो बनबै छियै
आओर सब बाजु
आओर सभ अपने बाजू अपने की की करियै रहए
कुछ नहि अभी तऽ सुईत तऽ उठली ह
आ खाना उना खााय लेलियै
हँ खेलि ह आ लेकिन नहि कि कहै छी एते नहि गर्मी भऽ गेल छले कि पुछू नै
हँ बड्ड गर्मी हइ
कतेक धूप हो जाइ ने देखै छिय
बड्ड गर्मी हइ धूप आज तऽ मेघो धरल रहलै
हँ रात कऽ कनि कनि भेलै ओतेक नहि भेलै लेकिन धरती भीजल छै
आ ओने भैल रहै
हँ कनि कनि भेल ने ओते नहि भेलै बढ़िआंसँ लेकिन कनि कनी भेलय खूब हेतिये तऽ नीके हेतिये यै कुछ गर्मी कमतिय लेकिन लेकिन ओते नहि भेलनि
एमे डबरा आर भर गेलै ह
तऽ नीके ये अहाँ सबके ठंडी के आनन्द लू बारिश होयला पर तऽ कुछ ठण्डा भऽ जाइ हइ गर्मी
हँ लेकिन धूपो निकालि गेलै ह बड्ड आभी दिनमे तऽ बड्ड गर्मी हइ हँ
अहाँ सभ तऽ मटन केना बनबै छी मटनके रेसिपी तैयार शेयर करियौ तऽ अहाँ अपन
मटन के पहिले तऽ मटन अबै छै तऽ ओकरा धो धा होइ छी ओकरा बाद मसालामे प्याज खड़ा मसाला
हँ
मिरचाइ जीरा गरम मसाला दालचीनी
हँ
प्याज अदरक नहि नहि बि इ सबके पीसैत छियै पीस लै के बाद हँ ओकर पेस्ट बनाबै छियै ओकर बाद खारा मसाला आर फोरनमे धरे छियै छियै फेर प्याज प्याज मटन माँस सभके प्लेटमे रखके ऊपरसँ पेस्ट के ओहिमे डालके ऊपरसँ फेर तेल डालके खूब ओकरा मजै छियै
अच्छा सारा के मिक्स मिला लै छियै न
हँ खूब मिलबै छियै जब तक ओ मुलायम न हो जाइ छै
हँ
तब तक ओकरा मिलबै छियै तब जाइ के ओकरा फोरनमे डालि के आ तब ओकरा चढ़ाबै छियै
हमहूँसभ तऽ एनाहिते बुझैत छी लेकिन आ आज मोबाइल मे देखै छी केना प्याज सबके बुनि देै है ओकरा बाद म मसाला के फ्राइ कऽ के तब मटन धरै छै
ओनायतो ह
लेकिन हमहुँ सब तऽ नीचे मे मिल दै छियै काह कि मटन खसी के मीट तऽ एनाहिते जादातर बने हय कि नहि
हँ मम्मी आरके से ह देखिय बनाबै तब तऽ हमसभ ओनाहिते बनाबै छियै
मोबाइल मे आजकल देखै छियै कि सभ धऽ दे हइ प्याज सब मसाला सभ धऽ दे हइ तब बादमे मटन धरे हय
हां तब ल मोबाइल आर मे तऽ दै छै से कभी न ट्राई करे छी ट्राई करबी हमहु एक बार के ओना बना के केना बने छी क टेस्ट कैसन न
हँ कोनो कोनो तऽ करै हय कि खरा मसाला कुटि कट दे है तब ओहिमे धो दे ओरा धरल कोइटे धऽ देल
हँ ओकरो टेस्ट अलग अबैत होतै
ओ ह निमन अगर ओरिजिनल रहै हय किने तऽ एक घंटा में अहाँक मटन सिझ जायत अगर निमन बढिया रहत तऽ ओ अगर ओ ज्यादा नहि नीक रहत तऽ ओ बड टाइम लि जाइय
हँ दुूयओ घण्टा तकर बाद नहि सीझ हइ न नीक रहै छै तऽ
ओरिजिनल जे हयत कि ने एक घंटा मे ओकरा सीझ जेबाक चाही
चेक कराबयके पड़त किए हमसभ तऽ जाइ छियै ने किने घर आरके सामान चगलाबी छै देखेतै देखेतै तऽ सीखैत छियै तऽ हो जाइ है कभी कभी एक घण्टा मे हो जा जा है कभी कभी दू घण्टा लग जे है दू घण्टा साढ़ाइयो घण्टा लग ज है
अहसभ गे ग्रेवी मने रस भी लगबै छियै ओहिमे
थोड़ा सा रस लगाबै छियै
ओ बहुत आदमी तऽ प्याजे के प्याजे के रस से ओकरा पका ले हे बुझलियै अलग से पानियो न रख प खी
ह
हमहुूँ सभ तऽ की करै छी मतलब क आ
प्याज आरमे तऽ प प्याज आरमे तऽ पकिए जाइ छै। लेकिन सामान आर भ चावल सभके साथ थोड़ा सा रस चाहिये
हँ हमरो सबके चावले भरने छलै हे तऽ ओहिके लेल कन क पानी धऽ देली कि रस भऽ जेतै तऽ चावल मे ठीक रहै छै
हँ तऽ ओ सान आरमे ता चाहिये र दै छियै
ह ह
हँ
अहाँके घरमे सभ लोक खाइ छथिन किने
एक दो आदमीथिन जे हरा नीक न लागी हे हुनकरा मुर्गा के माछ नीक लागी हे
आ ते तऽ दुनू बनबैके पड़ जायत हत एना रहै कि किछु कछ आयल सब आदमी खा लेलक तऽ ठीक रहै हय आ कोईटा आदमी खलक कोईटा आदमी नहि खेलक तऽ फेर अलग से कुछ
हँ हँ तनी झमेल तऽ बड़ जा है न आय मुर्गा के माछ तब पनीर आबे है ह
ह आब एकटा मटन खेतै एकटा सुूखल केना खेतै तऽ ओहिके लेल किछु ने किछ तऽ नीक नुकुत चाहियै ने
हँ आओर अपन अहाँके घरमे सभ लोको खाइ छै
हँ य हमरा घर में सब लोग खा ले छै अलग से कुछ इह है कि नहि बनब पे चावल बना देली सलाद उलाद काटि देली खीरा प्याज ईसभ
हँ
मटन बनि गेल तऽ सभ आदमी खा लैत छथिन
हँ सभ तऽ नीक है मै दुःख गोडटाना बनााने पड़े है इह दूटा बनाबे पड़ै ह ह तब तऽ ब्ड बढ़िआँ ठीक है अहाँके आरके बच्चो आर है
की बजलियै
बजले बच्चो आर है अपने के
ह एक धिया पुता एक त
एकटा
बड्ड परेशान करैत छै भात रोटी नहि खेतै खाली दूधे पीतै
हँ कते कते बरकेी है
भऽ गेलै अढ़ाइ सालके अब तऽ तीन साल भऽ जेते
आ या तऽ दूधे पर चली है
ह कि जाइ कनििकै क
ठीक